हलो
हलो प्रिया जी नमश नमस्त हरिओम हरिओम कहिड़ा हाल आहिन?
सभ बढ़िया, तव्हां ठीकु आहियो?
हा मां ठीकु आहियां, फाइनली चालू थी वियो चौथा था चारि ॾींहं लॻी विया
हलो, सुठो आ बढ़िया बढ़िया मुंहिंजो ॾिठव तव्हां स्टेटस मां तव्हांखे मोकिलियो?
हा तव्हां मोकिलियो हो, उन में छा मतिलब
हींअर ई मिलियो आ इहो स्टेटस में भई मुंहिंजा कॉल्स मां सिर्फ़ु पंज ई कया हुआ जीअं ॿ त मां टे कया हुआ ऐं ॿ रिसीव कया हुआ तंहिंजो मुंहिंजो एक्यूरेट टोटल सही बीठो आहे, हलो पाण हाणे हींअर वैेल्यूबल ॻाल्हियूं था कयूं तव्हां किथे रहंदा आहियो? देहली में तव्हां छा कंदा आहियो?
हा मां बी त होमवेकर ई आहियां, मतलबु अभी त घर में ई बिज़ी रहंदी आहियां
अच्छा दिल्लीअ जे मौसम जे बारे में ॿुधायो न
देहली में ॾाढी गर्मी आहहिन वक़्तु ज़बरदस्त गर्मी।
अछा त न अचां?
न न तव्हां सेप्टेंबर खां पो अचो सेप्टेंबर अक्टूबर खां पो प्लैन कयो, पर हा वरी थोरो सो इहो आ की पोॉल्युटेड बि थींदो आ ॾियारी खां पो त उन खां पहिरें पहिरें घुमी वञो।
न ई रहंदो आहे पर घुमण जूं कहिड़ियूं कहिड़ियूं सुठियूं जॻहियूं आहिनि, उहे मूंखे थोरे में ॿुधायो ॿुधायो न भई असां ईंदासीं हिकु ॾींहं लाइ या ॾेढ ॾींहं लाइ त ख़ासि का शइ हुजे जेका दिलि पसंदि हुजे असां सिंधी जे हिसाब सां उहो ॿुधायो
अच्छा तव्हांजों इंटरेस्ट कंहिं मे आ हुअं?
ॾिसो मां अमरापुर बि वञण चाहींदसि। तहिंखां सवाइ मां अ--चांदनी चौक जी मार्केट बि ॾिसणु चाहींदसि त कीअं शे ड्युल ठाहिंआ मां की भई मुंजो इहो बि पूरो थिए ने इहो बि आहे छो की दिल्ली में सभु कुझु परे परे आहे त
सभु कुझु परे परे आ। हा हा त तां ॿिटिन में लिमिटेड मु वधि में वधि चारि या पंज जॻहि खां मथे न ॾिसी सघंदव।
अच्छा ठीक आ।
तव्हांखे हिस्टोरिकल प्लेसेस ॾिसणा आहिन त जीअं तां इएं करे था सघो की जीअं लाल किला वग़ैरह ॾिसी व ठो चांदनी चौक पासे में ई आ शाम जे टाइम जामा मस्जिद बि हुनजे पासे में ई तव
हा
इहो पासे पासे वारी शयूं मतलबु जल्दी जल्दी कवर थी वेंदियूं आ तव्हांजो पाण में। हा न लेकिन तव्हांखे जीअं अक्षरधाम ॾिसणो आ त उन में तव्हांजो अधु खां मथे ॾींहुं लॻी वेंदव।
अच्छा मुंहिंजो अक्षरधाम त ख़ैरु ॾिठल कोन्हे अक्षरधाम जी ख़ासियत ॿुधायो न का जेका अच्छा दिल्लीअ जो फेमस आहे? कि अहमदाबाद जो वधीक
न दिल्लीअ जो वधीक फेमस आहे छोकी हिकु असांजा आया हुआ मिलण वारा हुननि चयो असांजो अहमदाबाद वारो ॾिठलु आ। पर दिल्ली जो मुक़ाबिलो नाहे।
अच्छा
शीला दिक्षित हिननि जो उद्घाटन कयो हुयो हुन टाइम में ॻन क़रीब हा हा उन ॿ हज़ार हिकु जे आस पास थियो हुयो इनजो।
इहो त ज़रूर मूंखे ॾिसणु खपे अउं मां ईंदसि त इहो त ज़रूर प्लान कंदसि। की मां ॾिसां
छ सा हे न फिल्म वग़ैरह बि ॾेखारींदा आहिनि त उहो हुनमें तव्हांखे कलाकु ॾेढ लॻंदो
अच्छा! उ इहे दिल्लीअ में बि ॾेखारंदा आहिनि मां त अहमदाबाद में ॿुधो हो ॾे खारींदा हुआ उहो नचिकेता जेका फिल्म हूंदी आ
हा हिननि जो पूरो मतिलबु अढाई कलाक जो शेड्यूल तनि पूरो ॿ अढाई कलाक जो।
अरे वा
प्लस शाम जो अठे जे आस पास हिकु म्यूज़िक अ म्यूज़िकल मतिलबु कोई शो बि थींदो आ जो ओपन ओपन गार्डन में थींदो आ त उहो बि ॾाढो अटैंड करण लाएक तव हा। त उहो तव्हां जीअं मतलबु तव्हां ईअं वनो की टीं चईं बजे वनो। और पहिरीं उह तव्हां शो अटेंड कयो पो अठे बजे तव्हां म्यूज़िकल शो बि अटेंड कयो। त उते काफ़ी वक़्तु लॻी वेंदव।
बढ़िया बढ़िया तव्हां ॿुधाए रहिया आहियो मां त हिन द ईंदमि न त इहो ई ज़रूरी ॾिसंदमि ऐं खाधे जे बारे में ॿुधायो हुते छा खाधे
खाधे जे बारे में खाधो त तव्हां मतलबु हिक खां हिकु तव मतिलबु हर कुझीन थव हिते
अच्छा।
हा तव्हां हिते पंजाबी फूड ॾाढो बढ़िया मिलंदो तव दिल्लीअ में पंजाबी ॾाढा आहिनि। प्लस हुते हर मतिलबु वीगन बि मिलंदव तव्हांखे चाइनीज़ बि मिलंदव। मतलब हा हर तरीक़े जो तव्हां म की तव्हांजी चॉइस आ की तव्हां असां वेस्ट डेली
ऐं देली हिन जे आस पास कहिड़ी बाज़ार हूंदी आ?
इन जे आस पास अथव करोल बाग़ आहे।
अच्छा।
करोल बाग मार्केट तव और पश्चिम विहार आ पासे में।
अच्छा।
हा। पश्चिमियाार्ड में बि तव्हांखे शॉपिंग जे लाइ सुठो तव। पं पंजाबी बाग में हेएतिरो न आ, पंजाबी बाग में दरबार वग़ैरह आहिनि। उह त मञानी मतलब हा ब। बगला साहिब तव सीपी कर्नाट प्लेस।
अच्छा। तव्हां घणे साले खां रहंदा आहियो दिल्लीअ में हेॾी जानकारी आ तव्हांखे।
असां ॿ हज़ार अठ में आयासे क़रीब सोरहं सत्रहं साल थिया थियण ते आयास।
ऐं उनखां पहिरीं तव्हां किथे रहंदा हुआ।
जोधपुर रे वाई जोधपुर त मुंहिंजा पेका हुआ।
अच्छा।
मुंहिंजा पेका ई जोधपुर जा आहिनि। ॾाढे दिलि जे क़रीब आहिनि। तव्हां त सुठो नालो खयों आ हींअर। ऐं! जोधपुर में किथे रहंदा हुआ तव्हां?
असां, चौपासींनी हाउसिंग बोर्ड।
अच्छा! असांजो त सोस्ती गेट में घरु हूंदो हो।
सोस्ती गेट, अच्छा, अच्छा! पोइ त तव्हां रेग्युलर वेंहदा हूंव?
बिल्कुलु मां वेंदी आहियां। हाणे त ख़ैरु! घटि विञण थींदो आहे। पर, छोकी नातो आहे। जोधपुर सां जॼिवा आहियूं हुते। ई ऐं, असांजा ॾाॾा त सिंध मां सिधो आया। ई जोधपुर में होवा। पंहिंजो घर वसायनि अची करे। ऊहु, हा, उते पंहिंजी शादी खां पहिररीं जो मां जीवन उते ई पंहिंजो निकितो। सुठी पढ़ाई कई, सभ कुछ उते ई कयो। ऐ शादी खां पोइ मां जयपुर अची वियम। त जयपुर, तव्हां आयल आहियो जयपुर?
मुंहिंजा पेका जयपुर में आहिनि न।
अरे वाह।
उहो आदर्श नगर में ई उहो ई किरन र असां गॾु ई ता रहंदा हुआसीं हिकु ई घर हुयो असांजू। जॉइंट फैमिली पोइ सभु अलॻि अलॻि थी विया कोई। हिकु तरफ़ त, ॿियो कोई ॿी तरफ़, कोई मालवीय नगर हली वियो कोई हुते। अ जीअं, सुरेश अंकल आहिनि उहे ॿिए साइड हली विया। विधियाधर नगर असांजे पापा हुते सोडाला में वठी वरितों वैशाली जे पासे में त ईअं। सत भाउर, अलॻि अलॻि थी, विया मतिलबु।
त पोइ तव्हां हाणे, जयपुर अचो त। असां वटि ज़रूर अचिजो।
जयपुर, पापा मम्मी खां पोइ ॾाढो घटि थी। वियो आहे, अचण हाणे। ॾाढो घटि हा। हाणे ॿ ॿ साल थी, वेंदा आहिनि, अढाई साल की पोइ।
त छा ॾिठो आहे, ख़ासि तौर सां।
जयपुर, में हाणे रीसेंटली, असां लास्ट, ईहो जॾहिं आया हुयास, त असां जयगढ़, जो किलो। और सिटी पैलेस, इहे सभु छोकी असां, बचपन में ॾिठल हुयास। अहो हाणे, हिनदाफे जे बाहरि मुंहिंजी सिस्टर बि आई। इंदौर, मां त उन्हनि जे ॿारनि खे ॾेखारणो, त मां क़रीब टीह, पंजटीह सालनि खां पोइ इ वरी ॾिठा।
अच्छा!
हा, त मतिलब, बिल्कुलु नया ई आ, छोकि टीह साल पहिरियों त हुलियो ई चेंज थी वियो। हर शै जो, है न त इहे सभु शयूं ॾिसीं त ॾाढो मतिलबु मज़ो आयो, जीअं जल महल आहे, पर पाणी न हुयो हुनमें।
हा हा, हाणे त खूब पाणी आ जलमल में, यार ॾाढो पाणी आ मस्तु, हींअर बि असांजो किथे वञणु थियो खोले के हनुमान जी में पर्रसादी हुई। त, इन ई रस्ते ते खां वियासीं, छा त थदी हवाऊं, छा त पाणी हो जलमल साम्हूं एॾो सुठो पियो लॻे ॾिसण में, जलमहल त ॾिसण जहिड़ी शै आ, ऐं हुन खां पो आमेर किलो, शाम जे टाइम में वंञू था न, त एॾो वणंदड़ लॻे छा उतां, जो नज़ारियो नज़रियो ई अलॻि थी वेंदो आ।
का, ऊचाई ते ऊअंई बि हर शै ॾाढी सुंदर लॻंदी आ, ॾाढी सुंदर।
में फोर्ट, केतिरा फेमस आहिन, चाहे जोधपुर जो ॾिसो मैरानगढ़ फोर्ट।
उहो त लाजवाब आ, लाजवाब आ, बिल्कुलु मेरानगंज फोर्ट त, चाहे तहां सुबुह जी टाइम ॾिसो, चाहे तहां हुनखे राति जे न हुनम में ॾिसो जो रोशनियूं थींदियूं आहिन हुते।
एॾा दफ़ा वियल आहियांपंहिंजी बिफोर मैरिज जी लाइफ में हुन किले में ऐॾा दफ़ा वई आयां कि अनगिनत।
हम्म, बिल्कुलु बिल्कुलु, हा कुछ शयूं न निक रंदी आ उतां जी, उमेद पैलेस आ उतां जो, म्यूज़ियम ठहियल आ हुतां जो, छा शानदार आ त ऐं वरी इहो थींदो हु ओ कोई बि घुमण अचे, असां सां मिलण अचे त असां हुननि खे ॾेखारण ज़रूरु वेंदासीं इहा शै
जोधपुर में कायलाना झील आहे जसवंत थरा आहे, शास्त्री सरक कलवां, तां त मस्त- मस्त नाला पिया खणो मां त वरी
हिकली डेस्टिनेशन हूंदो हुयो कि भई सैटरडे थींदो असांखे शास्त्री सर्किल वंञिणो आ। ह
अच्छा!
त ॿार ई न भुलजंदा आहिन कि भई हुते शाम जो टाइम असां घरां ई कुछु ईअं ठाहे करे खणी वेंदा हुआसीं कि तॾहिं हेॾो ॿाहिर जो एतिरो फूड न हूंदो हुयो न। कि खाऊं असां, नंढा ॿार हुया त असां त घरां ई पूरो प्लैन करे हुते खंणी वेंदा हुआसीं कि सेटरडे नाइट ते असां हुते वंञी वेहंदासीं।
हा जीअं असां हिते स्टेचू सर्कल ते वेंदा हुआसीं। हाणे स्टेचू सर्कल ते बि केरु हा, णे जो माहौल ई मटजी वियो आ, हर ॻाल्हि चेंज थी वई आ, हर को माण्हू पंहिंजे घर में, ऐं आफ्टर कोरोना त लाइफ स्टाइल ई मटिजी
चेंज थी वियो आ, हा।
सभु लाइफ स्टाइल मटिजी वई आ, हाणे ॾिसो ऑनलाइन- ऑनलाइन माण्हू कम था कनि त कंहिंखे किथे वञण जी दिल ई कोन थी थिए।
हा, हाणे त तां अगर रेस्ट स्टोरेंट बि वेंदव न त तहां नोटिस कयो कि चार ॼणा वेयंदव न चइनिन जे हथ में फ़ोन हूंदव। चइनिन में बिज़ी लॻा पाण में न ॻाल्हाईंदव एतिरो।
माण्हू रिश्तेदार भुलिजी था वंञनि पर मोबाइल कोन भुलजंदा।
मोबाइल न भुलजंदा।
त तहां जे जोधपुर मां पीसफुल सिटी मां पो देहली में विया त तव्हांजे जीवन में त ॾाढो बदलाव आयो
ॾाढो, ॾाढो-ॾाढो असांजो चार पंज साल त मन ई न लॻो हिते बिल कुल इवन ॿारनि खे बि मज़ो न अचे स्कूल में छोकी हिकु ॾिसो जोधपुर जो माहौल हिकु दिल्ली जो माहौल ॾींहं राति जो फ़रक, जोधपुर में हिननि जो त वी वी जोॉन स्कूल हूंदो हुओ एॾो शानदार स्कूल हूंदो हुओ उन जॉन मैम जॉन सर एतिरा हुननि खे ॿारनि वांगुरु पालियो हुननि खे मतिलबु ॾाढो सुठो शिक्षा जो स्तर ॾाढो सुठो हुयो हुते।
हा हा,
और दिल्ली में हिकदमि मतिलबु जीअं ॿारक खे बुली करण ते अची वेंदा हुया।
हा,
कि तहां न नंढे शहर मां आयो तव्हां। कि त इहो नथो अचे व्हांखे ईअं नथो अचे मतिलबु ॾह तरीक़े जी शयूं ईअं मतलबु बिहेव प्लस हुननि जो थोरो लहज़ो ॻाल्हाइण जो तरीक़ो सभु कुझु जजमेंटल हूंदा हुआ ॿार हुतां जा मतिलब।
हा, हा हा, पांजो पाण खे हाई फाई सम्झंदा ॿार आऊं असांजे ॿारनि खे थोरो घटि करे सम्झंदा त पो ॿारनि जे मानसिक स्तर ते फ़रक
हा फ़रक थो पए प्लस टीचर्स बि ईअं न आहे की सिर्फ़ु ॿार टीचर्स बि पर से थण में हाणे रहणो आ त हाणे उहे ई न की करिणो त पइंदो मैनेज त सिख धीरे धीरे धीरे धीरे की भई हा एडजस्टमेंट कयासीं पो हाणे सेट थी वियासे, हाणे दिल्ली छॾण जी इच्छा नथी थे।
हा पर पंध परे आहिन हुते ॾाढा हर ॻाल्ह लाइ इंसान पूरो ॾींहं निकिरी वञे कुझु सोेचे त किथे बि वञे त पूरो ॾींहं नि इन करे निअर बाए निअर बाए कंदा हूंदा तव्हां बि पंहिंजा कम सभु
कोशिश त रहंदी आ पर कॾहिं न कॾहिं निकिरणो पए थो कि भई असां अ ज़रूरत पए थी त निकिरणो पए थो पो वीकली या पो ईअं ॾिसंदा आयूं। जॾी ईज़ी हुजे।
अच्छा, हलो सुठो मतिलब किथे बि इं इंसानु चाहे त पाण खे अ मैनेज करे वेंदो आ थोरो वक़्तु लॻंदो आहे। पर एडजस्टमेंट अ थी वेंदो आ ऐं चवंदा आहिनि न की परिवर्तन ई अ संसार जो नियम आए त कॾीं-कॾीं पा पाण खे पांजो शहरु छॾिणो बि पवंदो आहे त ॿिए शहर में समाइणो बि पवंदो आ हिन खे इन परिवर्तन खे बि स्वीक कार करणो
स्वीकार छो की अगरि तव्हां ग्रोथ वठंदव त परिवर्तन त ज़रूरी आ। ग्रोथ तव्हांखे हमेशा ॾिसो ठहरयल पाणी में बि स्मेल थी थी पए। हा न, त हुन हिसाब सां त असां एक्सेप्ट कयोसीं की भई हा असां मतिलब ते रहंदासीं। त पो एडजस्ट कंदासे हाणे सब चवंदा इन पालि टेड सिटी में आयो हाणे हितां निकिरो छो था रहो सभु चवंदा आहिनि मूंखे पर हाणे मन नथो करे की हाणे कि थे वञूं लगे थो इहो ई सही आ, न हाली रेंटेड आयूं छोकी हिनन जी बैंक जी जॉब हुई त असांखे रेंट मिलंदो हुयो उन हिसाब सां पर हाणे असां हा हे हाणे हिते सूरत शिफ्ट थी विया आहिनि, त हाणे हिननि खे हु उतां जो त उते सेट थी वियानि हो।